ह
हू
ठीक छिय ह की सब करै छ
कहा किछो अखने जलखै केलो है
की सब जलखै केल चूरा दही आम क सीधे चूड़ा दही अचा
चूड़ा दही चीनी आचा
तखन ओरसभ कीसभ क रहल छ खेनाइ बना लेलिय
हँ हँ आइ दुआदसी छले ने हमर सबके घरमे
हू
त भोरे भोरे सवेरे खाना बनब
ओ की सब बनेने रहिय मनेनस नतबा ह घरक रागे रहए कि दोकान
नहि दोकाने के छली किनुआ वल
ओहित गेलिय
ओर छले आलू परोर कदीमा के सब्ज
डालन
ह आ चठइल के भुजिया आ पापड
त बड़ सुंन्दर हाएत कनिय बिान ह
आ काल्हि कीतन के लिए तकरो अष्टजाम रहे तऽ ओकरो ब्राह्मण त दुआर ओह
ह काल्हि त अहाँ सबके गाँव में सुनलहुँ भोज रह
ह छले रात में एक बो
त भोज में सभ जाना रहए कि पुरखक दफ
ओर सभके त पुरखक ल बनलखिन हमरा घर मे छ लै चलैत ओकरा घर से त सब जाना दल
ओ तऽ भोजमे सँ कीसभ आयल रखनिम हाँ हाँ हांँ हांज ह ह बड़ी सभ नहि देने रह
ने पूजा के भोज केने छल
ओ सत्यनारायण भगवान के पूजा करै ह
हँ मरि जाइ छै त लोक ने चारि दिन के बाद पास दिनका पूजा करै छै
हँ हँ बु ज
से दसगो ब्राह्मणसँ नह
भोजक तरकारी तऽ बड़ सुन्दर रहय छ
हूँ छलै लेकिन सब सहले छलै घर म तऽ हमर घरे कनि खेल और सबटा खेलय भोर मे
हू
बसिया नहि ने खााय छै लोक गैस भ जाय छै बचबे ने कर
हँ से त भोजक बसियो तरकारी बड़ सुन्दर लागै छ
हँ हमसभ त खा लै छियै लेकिन ओर ककरो नहि खा दै छिय
ह
मोन तोन खराब भए जाय छै सबके गैस
हँ पहिलू उए देह लोकके ओ देह नहि ने रहि गेलै आब त
अपना घर पे बनेलखि
एखन त खाली परोड़े के सीजन छै सभके घरमे खाली परोड़ परोड
हँ परोड़ खाउ ने त कटहर खाउ इह दूगो अखेन हो हमरा तऽ घर में तते पाकल कटहर छै ज क भी बेनो पड़ते पड़त आब थाक गेलय
हमर तऽ नहि फड़ल छै सेहानता होइ
एते एते गो छै हमरा सब कनि छोट छोट कटहल छ
ह त कोओ सब हायत बड़का बड़का ओहिम ह ह
से वला छियै लमका लमक
कटहर के को बड़ सुंदर लागत काचे कन के कन के पा कल कच्चर कच्च
आ कि फारल कि ने वन हक की कछ
हू
तऽ कते खेथिन कनि लऽ लेलखिन आर लो सबके द देलखिन सबक
हँ ह
अब लोको को कते देते लोक फाड़ फाड़ क रोज दैयो मत
तन क ओ लस्सा तस्सा लागैत रहे छै हाथ मे लो
हूवर
ह
आ ओकर अथियो के सब्जी नीक होइ छै नेरहाद होइ छ
में रहा के सब्ज
ओ कटहर मे से नहि नेहरा निकले या नेहरा दे पाकल कटहर मे स
हँ ह
ककरो सब्जी बनेबै त बड नीक बन
अहाँ सब बनबै छी न
हँ कहियो कहियो बनेलहु
केना कऽ क बनबै छिय
नेरहा क नीक सँ धोल धा दय छ
हू
कनी काल के रोद में सिखा दय छ
ह
काट‌ लेलक कटहर जेन आ जे प्याज खेलक तऽ प्याज लहसुन सब दक ने नहि खाइ छै त टमाटर सलाद सबछ द केला के भूज भाज के बना क कूकर मे सीटी मरा दियो त बड नीक बनै छ
आ
हमहुँ सब लेकिन बनेने नहि छियै
आओर एक दिन बनेबै बड सुन्दर बनत
देखबै एक दिन हमहू बनाक
हू अहाँ सबके नेहेनाय सोनेनाय भेल
नाय नहि नेहेनाय नहि भेलै आब जेबै
हूँ
एते लेट क किया नहाय छियै
कहाँ लेट भेलै इएह हमर सबके टाइमे छै
हूँ
हम सब ओते भोरे नहि नहाय छियै
हँ हँ सब लेट स उठिते हेबै दश बजे समय
उठै त छियै भोरे काजे तते रहै छै न जे की भोरे नेहेबै अहाँ सबके ओतऽ माल जाल नहि ने य हमरा सबके इमहर मालो जाल रहै छै न गोबर तऽ हम नहि उठबै छियै तैयो माल जाल बला नहि बुझैत छियै खि चड़ि बनाउ कनि मालके पानि दिअ तऽ ईसभ काज रहै छै न तऽ इहे सबमे ओझराल रहै छै
हँ से तऽ अहाँ फुरीतगर बड छियै
इहो बात अहाँके केना पता यऽ
हँं सुनै छियै लोक सबके अहाँके गांव के लोक सब कहैत रहैया बड फुरितगरछथिन
हूँ
माल जालके बड सेवा सब गायके करैत रहै छथिन
ह से तऽ हम ठीके करैत रहै छियै
हूँ
हमरा बैसल नहि नीक लागैए बुझलियै किछसँ किछ अपन करेत रहलौ
तऽ की करैत छै आब मोबाइले चलबैत रहे आब बैठ कऽ
नहि मोबाइल किया चलेबै मोबाइल केना चलै छै हम तऽ बुझबो नहि करै छियै मोबाइल केहन होय छै गै मेए
ओ
छौड़ा सबके हाथमे देखै छियै लेकिन चलेनाय नहि आबे छै ओ बटम वाला रहे तऽ टीप के चला लै छलियै बटम बाला नहि पहिले नोकिया के मोबाइल रहए ह वएह हमसभ चलबै छलियै बटम टीप टीप के लेकिन ई मे की होय छै ंअगुरी से देखै बच्चा सब के एना एना करैत उपर निचे आ बढ़ उएह बच्चे सबके कहै छि जे कनि धरा बौआ त धराए दैछै
ओ
हम तऽ किछु बुझिते नहि छियै एहिमे जे की होय छै नहि होय छै
हँ भाने बुझै छी नहि तऽ आइ काल्हिके लोकस काज धंधा छोड़ कऽ भरि दिन उएहे देखे मे टाइम बितेल
हँ से तऽ देखे छियै क कनिया मनििया सब जे नबका बिियाह वाली सब आय त आब त
आब नबका बाली सब तऽ कनि कम करे छै आ जे कनि बिचला बाली सब छ सेसभ नया पर देखलकै हेँ एख
नबका जे कनिआ के बियाह भेले हन आइ काल्हि मे एक साल पहिल ओकरा सब एगो नबक फोन दऽ देलक आन चीज के लुरि नहि रहत लेकिन एगो फोन धर ओ सब आ ओ सब ज ओसभ जे कनिआ य कोनो काज धन्धा किए करत भरि दिन फोनम आब की देखैत छै से तऽ उएह बुझैत हेथि भरि दिन टिपैत रहत अ्गुर एना एना करैए भरि दि
हू ह
हमसभ तऽ देखैत छियै लेकिन बुझैत तऽ छियै ने जे की करै छैै खाली आगुरी दे कखनोहु चलबैत र
रहे छै आइ काल्हि कनिया बनििया तें दय छ
जाउ एहन कोनो परहल लि खल रहतै जे भरि दिन फोने टिपतै ए बूटम वाला रहे तऽ बड़ सुंन्दर अपन बूटम टी चप लिअ फोन धरा दिय आ बात क के अपन राख दियऔ इ वाला फोन जे एले से नवका कनिया से बु जे गाँव घरके काज एकता नहि कर
हू ह
एगो हमरो सबके अंगना म बिवह भेल हे नवके प
हूँ ह
ओकरो एगो एनाह फोन धरा देलकै सासुरस एगो का किए ओ करत भरि दिन ओहि फोनमे ताहिमे आइ काल्हिम फाइव जी नहि चल
ह ह
उएह फोन देलकै ओकरा सासुर स ओ एगो काज किए करतै भरि दिन ओहि फोनमे ने पेट खतम होइके कोनो टेंशन नहि रहै छै अपन टिपैत रहल टिपैत रहल आब की देखे छै से तऽ आब वएह कन्य बुझैत हेै
हँ आ पढ़ल लिखल लोक छै पढ़ै लिखै व ची सब देखैत
ह आब परहल लिख आ पढ़ल लिखल छै की छै से त आब ने
अहाँसभ भरि जेनाम गाँवमे रहलियै तऽ अहाँसभ ओ बात नहि बुझबियैस की देखै छ
ह लेकिन जब एहन कनिया कोन काज बहसल सबके
हू ह ई बात तऽ ठीके छै एहन कनििया सब कर की काज होेत
अहँके घरम बढ़ चलबै छथि अहके सास सब कि नह
नहि नहि हमर सबके घरमे नहि केओ मोबाइल तोबाइल ओते चलबे छै सभ चारएज काज ध कर छै
ह ह हँ
पसं